राधे राधे आब बढ़िआँ बढ़िआँ बढ़िआँ अपन कहियौ बहुत नीक छै तऽ एखन तऽ जलखे भेलैएा कि चाय पीलहुँ हेँ एखन
बौजी की सब बना देलथि हे कीसभ बना कऽ देलैथ हे
एखन तऽ सिर्फ चाय बना कऽ देलक ह आब आगा जे हँ एखन अखन त सिर्फ चाय बना क देलक नय नय आब एखन आब बनतै कनि नाास्ता पानी तकर बाद ने एखन तऽ चाय तटा भेटल ऐ चाय पी हँ चाय पी कऽ बैसल छलहुँ हे
ह आर नीक मौसम केने गर्मी अछि कि बारिश अछि की
आइ त एतुका मौसम बड नीक ये आइ ह आइ त रउद नहि हुएल एको फ बेर
हमरोसभ दिसन काल्हि तऽ बड्ड बारिश भेल रहै तअ अगना मे तऽ पूरा थाले
ए पाइन तऽ एतअ भयै न रहल छै पाइन तऽ एहिठिना भैए नहि रहल छै बिलकुले नहि भऽ रहल छै पाइन
हमरा सब ओते तऽ तते बारिश भेले तते बर्खा भेलै काल्हि गेल रहौ ठेहुन तक पैन छले कीचड़ मे गेलहुँं ओहिमे खैसे पड़लहु फेर उठलॅ केनाहितो अङ्गना मे छलहुँ अङ्गने मे पूरा थाले थाल भऽ गेल अछि माटि छै ने अहाँसभ जेना पकिया नहि छै माटि छै हमरा सबके तऽ हँ माटिक अथी छै
ए तऽ चटा इटेबा बिछा देब से नहि
बिछेने रहथिन हमर माँ लेकिन कनि हुनका नहि भेलनि नीकसँ बिछायल तऽ गड़बड़ा देलखिन एक एकटा टा देलखिन दूओ टा का देेलथिन तब ने दू टा पएर देबै ओहिपर
अच्छा अच्छा
एकेेटा क देलखिन नहि भेलै ओहिप प्यारे नहि देल छै जेना तेना कए क बहिन गेलहु अंगना की कह बड काज खराब होइया हमरो मे एठ मे से कहैया इ कखनो कहिया ओ आन ताहि दुआरे खसि पड़लहु
पानिमे इएह ब्ड दिक्कत होइ छै
बड़ दिक्कत छै जेना तेना की कहियै कहलक चूल्हा पर खाना बनाब चूल्हा हा पर से तते बारिश मे लकड़ी भीज गेल रहे फेर कनि कनि केनाहितो कऽ कऽ बनेलकैएा खाना सबेरे सकाल बनाल छै धूआँ तऽ भेल धुआँ तऽ की करबै धुआँ तऽ हेबे करतै जहने चूलहा पर बनलै खाना तऽ लेकिन जेना तेना नीक लागे छै सु्वदगर लागे छै लेकिन
हँ से तऽ से तऽ आइ हँ चूल्हा पर सोहनगर होइ छै कनीनि
कनि ओकर कनि स्वादे अलग चाययो जे पीबै ओहिपर तऽ लागत की जे कतय से की पीबै छी तेना नीक लागैत रहै छै
और चूल्हा पर केा माटिक के स्वाद जे छै से अलगे रहे छै छै ने ओकर गमक अलगे छै
हँ गाम घर के ई बात अलग छै शहर मे जााकऽ तऽ सब आइ काल्हि ग आइ काल्हि की कहुं अल अे अलगे अथी सब एलियै की की देखाबैत रहे छै हँ बड लोक आलसीयो भऽ गेल छै आब तऽ बर्तनो धोय ले सुने छिये एकटा मशीन आबे छै
कोढ़िया सभकेँ काज की छै कोढ़िया सभ वाला काज भेलै ई आ बर्तनो ह बर धोतेै मशीन मे कपड़ो धोतेै मशीन मे सबटा मशीने करतै तऽ की करतै
अपने की करै जेतै इएह तऽ हम सोच कऽ तऽ हमरा माय कहै छै तू सब काज कर कम से कम हाथो पायर चलु ने तऽ लोथ बजबै
ह काज नहि करत आ जिममे जा कऽ चारि घं्टा
ओहिमे तऽ ओ केलास से की हेतै ओ की हेतै पाइ दऽकाँ केलियै आ घरक काज केबे नहि केलियै घरमे लगेलियै नौोककर आ अपने जाइ छियै तऽ ऐस हेताै
त ने ई तऽ डबल डबल फायदा कोइ जायके जरूरते नहि छै अपने घरमे
अपन घर मे बहुत नीक पहिलुकका लोको सब की करे छल खिन ह सएह ने करे छलखिन ह ते ने ओ सब फिट छलखिन हे कोनो बीमारी छले हुनका सबके नहि छलै
कििया रहतै मेहनत करतै आदमी तऽ
लेकिन आइ काल्हि के सब ह तऽ दस रंगग के बिीमारियो भ गेल गेलियै ने ने चलते नहि फिरते तऽ की हेतै हमर माँ सब कहै छथिन हमर माँ सब फिट छथिन हमर नानी छथिन बुढ़ छथिन बहुत बुढ़िया लेकिन बड तेज जेनाहिते बाजै आ तनाहिते काज करैमे
ओ तऽ अस्सी नब्बे सालके हेथिन
बड़ बहुत बहुत अहाँ देखबै तऽ लागत ऐं ई छथिन एते एज के आ एते फूर्ती छथिन बड्ड फूर्ती छै
हँ सुनने रहियै एक बेर गेल रहथिन ओ वैष्णो देवी चलि गेल रहथिन पैरे पैरे न
हँ पैरे जे गेलखिन त लोक सभ हुनका कहैन रास्ता मे माँ माँ माँ अहाँ तऽ गजबे कऽ देलियै बड्ड हँ बड्ड खुश भेलै बड्ड आनंद भेलै सभ पंडितो जी सब जे छलै सभ सब देख कऽ मतलब अथी छलै जे वाह ई तऽ बड़
सही हँ नब्बे सालके उमरमे लोक ओतऽ हमरोसभके चढ़ल जाइ छियै वैष्णो देवी
नै होइ छै नै होइ छै हमरो सभके हालत लेकिन हुनका की तेजी एकदम फर फर आ हमसभ जे आब कपड़ा खीचब तऽ ओ जाकऽ पसारि देतैथ
हँ उएह पुरनका पुरनका शरीर छै खायल पियल शरीर छै काज केलहा शरीर छिय तऽ ओ रहबे करतै ना हँ एखुनका जकाँ थोड़ी छै एखुनका मे एक सै रंगकेँ बिमारिये छै शरीरमे
अखुनका तऽ बड्ड बीमारी सभ छै बीमारी सभ लोक केँ ढेरक ढेर रहैत छै कहैत रहै छथिन हमर मै जे तुहूँ सब ओहने बन तऽ हम कहलियै तू अपन मै जेना बन ना पहिले ठीक कहलियै न से पहिले हमर माइ अपन माइ जेना बनतै तब न हमहुँ अप माय जेना बनबै हम देखे छी अपन माय के कनिक एना तऽ हम सोचै छिये कनि मै सँ कनी नीचे रही
हँ ठीक ठीक ठीके बात ठीके बात छै हँ एहिना समय के साथ ओ एना भैए रहल छै सब पुरनका जकाँ कहाँ पुरनका शरीरे नै रहलै आब नै खाने पान नइ रहलै ने
नहि नहि केना रहतै केना रहतै सएह सब बात छै की कह राजनगर मे ओत गेल अहाँ राजनगर घुरे ल गेल छियै
रा राज पलेस हँ हँ हँ नौलक नौलक्खा जे छै
ओ ओ तऽ गेल छियै
हँ हँ बा ओतुका जे काली मन्दिर जेबै बा केहन आनन्द आएत काली मन्दिरमे की कहू लोक जाय छै आगरा केँ ताजमहल देखै ले कहै छै उजरा संगमरमर लागल छै ओतुका काली मं
हँ सएह तऽ हमहुँ तऽ सेह कत्त लोक बाहर बाहर जाइये गाम घर मे कत्ते नीक निक चीज सब घुरय लए से सब नहि घुरत जायत बाहरे घुरै लए अहाँ पहिले गाम मे जाउ ने कनि नीक सँ बनाउ ने ओकरा लेक ईंटो खोद लेब ओहिमे का बिछायल रहल तकरो खोदि लेत से सब केला सँ नहि ने होइ छै ओकरा कनी नीक बनेबे तऽ लोक घूरै लऽ एत्तै
छै एतेक पवित्र स्थान छै एना के बनायल छै ओहि समयकेँ देखबे तऽ लागत कि हँ की बनेने छै
से नहि जायत से बस फोटो खिचाबै लए जायत बस भऽ गेलै कनी नीक सँ बनेते तऽ दसटा आदमी एहि मे लाखक लाख भीड़ लागि जेतय
छैहे कि एते बड़का बड़ बड़का जगह छै एते बड़का कैम्पस छै कि
तेनाहिते हम गेलहुँ घुरै लए हम तऽ हम नहि देखने रहौं हम गेलहुँ एक दिन हम कहलियए बा ई ते बड्ड नीक छै ई त हमर घर से कनिके दूर छै लेकिन नहि जै नहि भऽ पाबै छलै समये नहि रहैय छै तते न आब हमरा कहत ई काज ओ काज ई काज ओ काज खाली काज कराबैत रहत कहैत रहै छियै कनि फूर्सत दे कनि भऽ जाइ छै कनि इहो
हथसार देखलियै कि
हँ हाथी वाला घर मे गेलै घंटा जे छलै एकटा बड़का टाकए ओ घंटा के जे बजबे लए गेलउ बड नीक बाह बहुत कते टा के घंटा छले देखनए ने छलियै ई सब पहिले एते बड़का घनटा ब काली मंदिर में हा मन्दिर मे आ लोग जे भीड़ लागल रहै छै ओतऽ बहुत भीड़ लागल रहत बहुत लोग रहत एहन नहि छै लोक नहि आबे छै आबे छै लोक
अबै छै आ अबै छै लोक सब अबै छै दूर दूर से लेकिन कनि ठीकसँ बनेतै ने
हँ हँ से नहि करै छै से नहि करै छै हम जतऽ गेल रहौ बेर दुर्गा पूजा में कते झोल झाल सब छलै ओकरा कनि साफ करा देतै से नहि होइ छै कनि ओकरो साफ
कैंपसो के साफ करऽ पड़तै बहुत बड़का ई इलाका गाछ त पूरा केम्पसोके घास द रहै छै ओकरराके साफ कराखतै रोड सड़क बनेतै बढ़िया से हँ रस्ता रहते बढ़िया तह ने लोक जेतै ए
ने ओ त बगले मे बगले मे एकटा दाई छथिन हुनका लग से हमसब जहन निकलन त ना क्ता खायके मोन छलै क जलखै किछु खाइ तऽ ओतऽ एकटा कचरी मुरही झिल्ली से सब अपन छानै छलथि हे तऽ देखखलियए ने गेलियै बढ़ नीक तते खेलम से बहुत नीक लागल हमरा मतलब कचड़ी जे नीक लागल मतलब करगर छले कनी मिरचाई कनी जदा देने नीक लागै छल ह झसगर के छल ह बहुत मतलब एत्तै न लागल ना स्वाद छलै लेकिन छला आ मुरी कनि बड़ नीक हमरा झिल्ली आर फोपी तऽ तत्तै नीक लागैया
झिल्ली मे कोनो स्वाद झिल्ली मे खाली तेल तेल लगैत रहै छल
लागैते रहे छै तेल खायमे बड़ी नीक लागैत रहै छै कूर कूर करैत रहैत एकदम तऽ हँ हँ मोला जाइ छै जहन मोला जैत तहन नहि नीक लागत आ तुरन्ते जे रहत ओ बड नीक लागत ओ गरमे गरमे ह गरमे गरमे जे रहत ओ खाय में बड नीक लागत आ बच्चा सब के फोफि पकड़ पकड़ा दियौ झिल्ली पकड़ा दियौ कि खुशी कि खुशीसँ ने एकदम सँ अथी रह
आइ काल्हि के बच्चा देखनेहो छै देखै छहे ने ओ सब बर्गर पिज्जा ई सब देखे छै ई सब खेते तऽ अलग लगबे करते हँ ई सब जे खतै तऽ अलग लगबे करतै
तऽ ओ ओकरो सभके जे कहबै जे खा लेल लए एक रती कहत जे हमरा ई चाही लेकिन कहब नहि गाम एल हे कनि खाइी खैत तइहिके बाद त ओकरा नीक लागत
छैेयै हे कि नाश्तामे अपना सब सब छल जल ए मे लोक इहै करै छलै पहिने भोरमे साँझोमे इह सब चलै छलैए
अं ओहि दिन गेलियै पाँच रुपआ के मुरही लेलियै आ दू रुपआ के गोगनी जेना छलै एकटा मटर ओ ओहिमे खसा देलक एक डब्बा आ दू रूपे के कचरी देलकै दू टा कचड़ी लेलिये एकटा अथी लेलिये चॉप लेलिये आ बैस क ओतऽ खेलम भरि पेट एकदमसँ ओहिके बाद भूखो किया लागत लगबे नहि कैल
ह आब तऽ बात छै तऽ महग भ गेलै पहिने तऽ दू रुपआ मे हमरा ओ मुरी घुघनी आ ओहि पर चौप दै छलैया त भरि पेट रहै छलै
आ भरि पेट खाउ एकदम चायके बाद तऽ कोनो दिक्कते नहि छै कोनो एकदम जा खाउ एकदम से ई सब भेले गामक एकटा अलगे
छैहे कि गाँव गाँवके जलखै एखनहु अलगे छै कि
आब आइसके अहाँके अथी बर्फी आइस आइसक्रीम मे लोग कह छै आइसक्रीम आसक्रीम आ गाम मे केतेक नारियल धऽ के जे दै छै बर्फ बला आबै छै डमरु बजा कऽ
से बात छै ओ तऽ पहिले दस पाइये बिकाई छलै पहिले दस पाइये बिकाई ओ आब तऽ ओहो लगैयै एक रुपे दू रूपे बिका लगलेए
नहि आब तऽ महगा कऽ देलकै पाँच रुपैआसँ काम कम के तऽ किछो दैते नहि यै आ ओहो महगा कऽ देलके हँ बड़फ नारियल चिपका देत ह बढ़ द दाम तऽ भऽ गेलै पाँच रुपआ लेकिन एकटा कनि अलगे स्वाद रहै छै ओ वला मे कतबो छै तऽ एकटा गामक ओहो एकटा अलगे छै
कनी रहै छै बहुत थोड़े दूर नारियल के अथी कऽ के दऽ देने हाँ हाँ ओकरा ओकरा हम सब कहैय छीयै दूधबाला
छी आ दू त अछै अछै उ तऽ खाय मे बड्ड नीक लागत लेकिन नीक लागत आ देरी तक रहय छै ने इम्हरका जे एलोक मंगबै छै आई काल आइसक्रीम ओ देखे छियै एके रति में एते महगा महगा रहे छै एके रति मे खुआ जाई छै खतम भऽ जाई छै आ ओकरा अहाँ चाटैत रहू चाटैत रहू
ह ओ तऽ जल्दी पिघलैत ई ई ई एखुनका जे आइसक्रीम छै बिकाई छै ओ तऽ बाजार से अहाँ अनबै घर पर
हँ तऽ सएह तऽ आ ई वलामे देखियौ ने कतेक नीक एकदमसे कतेक कतऽ से कतऽ पहुँच जेबै अहाँ
हाँ अरे ओ हाट हाटपर सँ हमसभब बर्फ खरीद खरीदै छलियै आ हाट परसे चुसैत चुसैत आबि जाइत छलियै घर पर तक
सएह तऽ ई सब कनि ई सब कनि नीक लागैत रहै छै जे खाउ आरामस खा लियै नास्ता कऽ लियै ई खा लियै